ओ।
हमर कॉल चलि गेल न
हँ अहाँकेँ कॉल तऽ चलि आयल
प्रोब्लम जे छौ
एऐपे मे छै किछु समस्या एहिमे
सरवरक लागै य कोनो समस्या छै
ह तहन कहियौ अपने कतय छियै अभी एखन।
पटना मे।
अच्छा पटना मे रहै छियै
हँ अहाँ कतऽ छियै
हम तऽ छी अभी। बेनीपट्टी बासोपट्टी के बीच मे एकटा गाव छै खिरहर
गाम जानै छियै परिचय छियै गाव से
गाव नहि बेनीपुर बेनीपट्टी आ बासोपट्टी जानै छियै लेकिन एहि गाव के नाम क नहि जानै छियै
हँ ह अच्छा तऽ मतलब पटने मे अहाँ रहैतिय कोनो काज उज करैत छै कि पढ़ाई लिखाई
पढ़ाई लिखाई करै छै तयी करे छी।
अच्छा कोन ठाम रहैत छै पटना मे
कंकण बग
अच्छा कंकड़बाग मे रहै छियै
ह
ओ हमहूँ किछु दिन पहिले ओहिठा मे गेल छलहुँ हालाँकि हम तऽ गेल छलहूँ सगना मुुरदानापुर मे आर के पुरम छै एगो जगह
हँँ छै
तऽ ओत लेकिन किछु एगो अथि छै जनता कलोनी छै एगो कोनो ओतय जे छै से हम गेल रहौ ओ जीरो माइल से नीचा ने हँ हँ
तऽ अपने तऽ इएह हँ
ओह
कथी के तैयारी करै छियै अपने
बैंकिग
अच्छा बैंकिग के करै छियै चलू बढ़िआ छै तब कहियौ ई जे कारी आप छै एहिपर मैथिली मतलब सभ चीज छै अथि करऽ के मैथिलिएसँ सम्बन्धित मतलब खान पान सांस्कृतिक चीज सभ सभ्यता संस्कृतिसँ सम्बन्धित सभ गप करय के छै
ह हँ ओ पता चलले एक आदमी के कहने रहथिन तऽ हम अथि गेलियै ओलिय हमरा हम काल्हि सँ केबे केलियै तऽ काल्हि कै पा छै बेर बात भेलै
अच्छा तऽ तहन टास्क तऽ भऽ गेल होत पाँचटा वला
ह ह टास्क हमरा एक्चुली आइ एबे केलै ह हँ ओ पचातमिनस पूरा भए गेल।
कॉलर अहाँ कॉलर छलियै कि कॉली छलियै रिसीवर छलियै अहा
नहि हम कॉलर छले रिसिवर हम काल्हि हम काल्हि चार आ दिन फोनने रहथिन तऽ हम रसिवर रहहि
अच्छा ओ। कोचिगो लै छिय अहाँ
हूँ कोचिग लै छलियै लेकिन कोचिग हमर पूरा भऽ गेल छै मतलब तैयारी आ टसहँफ
आ ओना मतलब एम्हर कतऽ घर भेल अहाँकेँ
बिरल जै छी।
बिरल।
ह हँ सुपौल मीरलनकुश सोड़ स्था
हँ हँ हँ अच्छा अच्छा अच हमहूँ जे छै से गावमे चलऽ बैत छी सी एस सी कॉमन सर्विस सेन्टर बसे धाक के ओहि पर जे छै से ऑनलाइन वाला जे काज सभ होइ छै
हँ हँ चलैय ने बढ़िआ से
हँ चलै छै
ह
तऽ कऽ ओ समय अहूमे जे छै से ओ आयल छलै त कहलियै दऽ दै छियै किछु आप समय।
हँ नहि नहि यद फ्री छै तऽ आदमी केम देल जाब हमहू तऽएह देखलियै रहियै त कहलै किया नहि कयल जाय अहाँकेँ जखन मैसेज देखलहुँ तऽ बैठलिय कहियै हिनका कऽ दियैन फ्रिज
आ हँ हँ तब कोनो विशेष कोनो टॉपिक जे छै से अथि करियौ ने ओना तऽ पाँच छओ मतलब मतलब लगभग बारह मिनट या तेरह मिनट मे कॉल ऑटोमेटि कऽ करटि जाइ छै
बारह मिनट मे आक बात कर रहि तऽ बारह मिनट मे ऑटोमटि कऽ कॉल ग
हँ हँ
बारह मिनट जादाा नहि होइ छै बात कोनो अी पर एक आदमी लगातार
नहि होइ छै बात त होइ छै बेसियो कोनो कोनो एहन कॉल हुए जे या तऽ अहीके तरफसँ या हमे तरफसँ या कोनो टेक्निकल इश्यू के वजहसँ यदि बारह मिनटसँ पहिले कटि जायत।
ह ह
त ओ सबमिट तऽ भऽ जायत आ टास्को एगो एड भऽ जायत मुदा अगिला जे टास् जन कम्पलीट होबऽ लत कि नहि तऽ ओ बारह मिनट वला चीज ऑटोमेटिकऽ चौबीस पच्चीस मिनट चलि जायत
ओ अपने मने।
ह अपने आप ओ कटबे नहि करत बारह मिनट पर ओ कॉल
औ
ह किया तऽ हमरा साथ एहन भेलढ हैं एकटा
हू।
से बात छै।
बढ़िआ।
अच्छा। तऽ एना पूरा बैकिगे परर फोकस केने छी कि आर किछु कोनो एग्जाम देबो केलियएऽ
नहि नहि खाली ओहि पर हम एकेगो पर फोकस केने छियै।
अच्छा।
जादा तऽ हमरा मतलब अथि केलासँ ओने
हँ हँ नहि नहि भऽ पबैत छै पूरा ओ हटिए जाइ छै माइंडेसँ ओ चीज हटि जाइ छै
हँ अहाँकेँ सभ तरह दिमाग दिआ पड़त तऽ ओ बेहतर छै अपन आराम से
ह ह तऽ लगभग के मतलब कोचिग तऽ एक साल लेलिए यऽ कते कोचिङ्ग लेलिए य मने टाइम
हँ एक साल छओ महीना पहिटी रहै लेकिन ओ एक साल रही भेलहिे
अच्छा।
एक साल हम पूरा क्स त्लास केने रह
ऑनलाइन कि ऑफलाइन
ऑनलाइन ऑनलाइन
ओ कोन कोचिगसँ
अड्डा छै ने ओड्डाटेंट फोर सेवन
अच्छा अड्ाट्वेन्टी फोर सेवन हँ ओहो तऽ बढ़िआँ छै बढ़िआँ बढ़िआँ टीचर छै
हँ हँ ओ बैंिंग मतल्पी बैंिंगे आब सब सा परढ़ब लगलै
हँ ओ तऽ सब चीज पढ़बै छै एस एस सी बैंकिंग रेलवे
आब सब आब ने जते नया कोनो सब पढ़बै छै
हँ
सब चीज के बढ़बऽ लागल पूरा खिचड़ी कए देने छै
पूरा खिचड़ी कऽ देने छै हँ
हू
लेकिन तैयो किछु किछु छै एहन जे स्पेशल लेल छै ओ अपन आदमी ओहिसँ अपन
हँ टीचर कोनो होइत छै जे विशेष रूपसँ ओहि चीजके लेल ओ रहै छै पूरा डेडिकेटेड कि हम बैंकिंगेके लेल मैथ पढ़बैत छी या बैंि्गके लेल रीजनिङंग पढ़बैत छी
हँ
आ
बारिश तऽ खूब भेललतै
हँ एम्हर तऽ बारिश जे छै से मतलब बझ मूसलाधार भेलैया
इम्हरो भेलै लम्ब सुबहमे दू बजे से आसपास मे शुरू भेलै आ साढ़े आठ नओ तक लगातार भेलै हन बारिश
अच्छा हँ आब तऽ मानसूनी सीजने छै तऽ बारिश तऽ हेबे करतै
हूँ हँ अ त सीजन अबै ह
तबौ कोनो कोनो एहनो क्षेत्र छै जे एखनो बुझियौ ओकरा जे छै से पानि पटा कऽ तहन जे छै से अथी करय पड़ैत छै रोपनी
हँ पानि के लेल बहुत समस्या हमरा तरफ तरफ तऽ रहबे के लेल एम्हर इहो साइड छै मतलब पटना के एहि साइड एहि बीच मे भेल हन कनि हल्क बारिश दौ कल सब पानि देनाइ ओते नै आबैत दैत दस दिन चलेलाक के बाद एक लोटा बनैत रहै
हँ हँ हँ पानि सब तऽ मतलब अधिकांश कॉल सब बुझियौ बुझियौ सुखे गेल छै किछे आदमी मे ओहो एक बेर एक हैंडिल मे मारबै तऽ आधा लोटा निकलत बेसीसँ बेसी
हँ हँ स कल के उएह हालत
आ
ह
कॉल कोनो आबैएा की से
नै नै कल तऽ नहि अबैत छै
अच्छा किछु आवाज नहि आबै छै और सब बढ़िियां छै
अबै है आवाज क्लियर
हँ आबैय क्लियर
अच्छा हँ हँ एहिपर जे छै से अच्छा ओ अहाँ अथी देखने ह एकर डैशबोर्ड देखलियै कि नहि
हँ डैशबोर्ड देखने रहियै ओ देखबै छै जे इफेक्टिविटी मतलब जेना दसमे बारहमे ओस बात के लए तऽ तीने मिनट देखात दूए मिनट तीन मिनट मतलबीस सेकेंड एना के
हँ तऽ उएह जे छै से हम ग्रुपमे ओ मैसेजो डालने छलियै जे ई एतबे कििया देखबैत छै फेर हम जेकरा जेना अहाँ से हम गप केलहुँं आ हमरा मे जेेक एक्टिव स्पीच देखेतै से आ अहाँ मे जे इफेक्टिव स्पीच देख देखेतै से दुनूके जहन करबै ने
ह
तऽ ओ लगभग मोटा मोटी दस मतलब बारह मिनट त नहि पुरत लेकिन दस मिनट या एगारह मिनट पुरि जायत
अच्छा।
त हमरा बुझाइय एना करै छी जेना अहाँ हमरा कॉल केलहुँ तऽ अहाँकेँ जे छै से अहाँ जते बजैत छै ओ अहाँकेँ कि इन्डिविज अलकांट होइ छै आर अलग इन्डिविज अलकाउट होइ छै
अच्छा दुनू तरफ जेना हम जते देर बाजलियै ओ हमरा मेट भए गेलै हाँ जते देर बाजलियै अहाँ मेट
हँ एना छै
ओ।
हमरा एखन धरि जेना मतलब जते लागल हैं कि जेतै तऽ हम तऽ सोलह सत्रह गो टास्क लग मतलब क देलियै पूरा
तन यह हेतै कि हमरो लगेा वएह हे जे आदमी बात करैत हेतै बाते। ओकरा हिसाब से ओ कउं करैत हेतै
कमटी छै हँ हँ अच्छा आओर मिथिला के जे छै से कोनो टूरिस्ट सभ जगहपर घुमने छी कि नहि पर पर्यटन सभ जे छै
ओते त नहि ऊर तऽ नहि गेलहुँ जेना एख मिथिला हर्टसभ बनऊर सभ कहाँ गेलियै हमसभ
अच्छा एम्हर गेल छी कि नहि नेपाल दि मतलब जनकपुर धाम जानकि मन्दिर
ह ह उमरि गेल छल
ओ। एम्हर ई एकटा ओर जगह छै थुलहर
नहि नहि ओतऽ नहि अच्छा नहि ओत नहि गेलल छै
ओ।
ह ओतऽ मतलब राम राम जानकि के मिलन जे पहिल बेर भेल छै ओहि अथीमे बाटी अथी मे फूल फुलवारी मे
ह ह
ओ सीन ओहठा मे छै
ओ तहन तऽ बढ़िआ जगह हेतै
ह ह
अपना सभके त ओते नहि छै घुमय वला जगहेक
हँ मिलाजुला कऽ जे छै से अपन ओना तऽ एम्हर के सभ आदमी भए गेल दिल्लिए या मुम्बइए ओम्हरे घूमऽ के लेल सभ आदमी आ ओम्हरे ओहन मतलब ओहन बनायलो गेल छै ओम्रे जे लो ऑटोमेटिकऽ आकर्षित भऽ जा छै ओम्हरे
हँ लोक उे करे छै इम्हर कि छैहे ने तऽ लोक की करतै
घूमो लेलऽ जेतै तऽ किछु खेबो पीबो करतै सेहो ओहन होटलो व्यवस्था नहि रहैत छै जे मतलब पूरा खानपान के अथि रहै
ह
ताहि दुआरे। लेकिन बिहार सरकार एहि पर ध्यान देते आब कहने तऽ छले आब देखियौ कि होइ छै
हू तते
अच्छा अभी ह अभी छी फ्री हम
ठीक छै तऽ हम खाना खा क कर छ छी दस मिनट
सुनू ने इ बारह मिनट ऽ होबऽ दियौ ने ई लगभग एगारह मिनट भैए गेल छै दस से दस पचास भइए गेल छै।
अच्छा अच्छा ठीक छै कोनो
हँ तऽ ई बारह मिनट जे हइ बारह या मतलब बारह मिनट पाँच सेकेण्ड छओ सेकेण्ड मे कटि जाइ छै कॉल
अच्छा नहि तहन तऽ बढ़िआ अपने करतै कल ठीक
हँ हँ ऑटोमैटिकऽ डिस्कनेक्ट भऽ जाइ छै
हू।
ओ उएह किछु कोचिगे पर कहियौ कि मतलब कोचिंगसभ लेबयके लेल विद्यार्थी सभ के की मतलब सचेत रहबाक चाही आइ काल्हि पटना मे देखै छियै कते अथि सभ भऽ जाइ छै आ किछ अथी एयलै कि नहि रिपोर्ट ओहि अथी के माला जे छलै भऽ गेल एगो
सरकार पूरा फेवर करै छै न एकरा तरफ खान सरके तरफ तऽ फर मामला कऽ आब लगै धीरे धीरे दबाइ मतलब दबा देल गेल ले ह दबा देलके ओ
ओहिमे लेकिन दोषी त छलै खंसर
हँ पुरा पुरा रस
तब बताबऽ तैयो जे है से ओकरा पर उचित कार्रवाइ एखन धरि नहि भेलै
ह अखन तक नहि भेल
इएह सभ चीज छै ने जे मिली भगत से सभचीज होबय लगै छै न
हँ ह
क्षण संस्थान के मतलब शिक्षास से जो ओगा मतलब यूट्यूबर कऽ हिसाब से